हेलो
हेलो
हेलो
हेलो
नमस्कार सखी
नमस्कार-नमस्कार केहन छियै?
हम तऽ ठीक छी अहाँ केहन छियै?
हमहूँ बड्ड नीक छी तब कहू की की हालचाल?
हमर तऽ हाल चाल ठीक अए की खाना खेलियै?
हम तऽ अभी हम तऽ अभी खिचड़ी चोखा खेलौ यै।
बाह तऽ आय तऽ भोजन बड़ा नीक अए एकदम सुपच्च भोजन भेलै।
अहाँ की खेलौ है। ई तऽ बताबु?
हम तऽ उहे चावल खेलु हे दाल खेलु हे भुजिया खेलु हैं कनि कहलु पापड़ छानि दियलैय ह त उहे बहिन छानि कऽ अनलक तऽ खेलू की कहै छियै। अपना सबके तऽ देखे नहि छियै ईसब पर्यावरण के विषयमे हमरा बड्ड दिनसँ अहाँ सऽ मोन रहै बात करऽ के की कहै छी?
हँ हँ सखी हमरो बात करऽ के मोन रहै। तब कहिय
तऽ अहाँ इम्हर के मौसम सब केहेन है?
बड्ड गरमी छै की कहू हमर तऽ नाक मे दम्म भऽ गेल हेए।
नै यै छैहे बड्ड गर्मी आ लो नै नै से सखी बड्ड गर्मी छै की करत लोक सब जे जे - जेहो अगल बगल पेड़ सब रहेए सब कटवा दै छथिन बुझियौ आब केना हावा - तावा एतै सब पेड़ सब कटवाए देथिन सब किछ कि चौकिए बना लेथिन चाहे टेबुले बना लेथिन। त केना हावा एतै केना आदमी जीतै? से ई सब नै बुझता सब पेड़ कटवा देता। पहिले तऽ बड हावा अबैत रहेए आब तऽ कनियो हावा नै अबैये। अहां के हावा अबैये?
नै यै सखी कि कहु इम्हरो सब पेड़ कटवा देलक हें। सब घर के कटबा- कटबा कऽ घर बना रहल ए दूतल्ला ठोक रहल हें। आ भगवान के कोइ चीजे नै छै बताबु लोक केना जीतै एना मे।
एहेन बुझियौ पहिलेल
हॅं तऽ इधर के इ हाल है उधरो बहुत शहर सब बनि रहल अइ की की?
हम्म से की कहबै पहिले हमसब याद है ने पहिले छत- तत पर जाइत रहियै तऽ कित्ते सुन्दर हावा अबैत रहय। छत पर जइयै तऽ बुझाइ कि कते सुन्दर हावा अबइ। आब तऽ छत्तो पर जेबै तऽ इमहर घर उमहर घर इमहर घर चारू तरफ घरे रहत। एक्को गो पेड़- पौधा जल्दी देखऽ ले अहाँके नै मिलत। अहाँ जे लगेबो करबै सेहो सब कटबा देत कहत नै एतऽ आइ रोड बनतय आइ एतऽ ई हेतय ई हेतय सब कऽ कऽ हटा देत। तऽ गाछ - बिरीछ सब बुझियौ की ई सब आदत कोनो नीक भेलै से कहू अहीँ।
उहे ने कहै छी पहिले हम सब कनि- कनिगो के रहियै त गाछी जाय त रहियै गाछी मे झूला लगबैत रहियै मारते पेड़ रहैत रहै आम रहैत रहै दिन भर ओगरैत रहैत रहियै हमसब से कोइ आ कऽ हमर आम नै तोड़ लै। आ आइ हमरा आम देखाइयो के नै भेटैये मुँहो की लगेबै हम आम।
उहेए ने बुझियौ सखी हमरा सब के आब आम खरीदऽ पड़ै छै बुझियौ कि कि गाछी ब -बिरछी सब रहय आ जेहो गाछी बिरछी सब रहत एक तऽ देखियौ लग बला जे गाछी बिरछी रहे सब घर तर बना लेलखिन कते गाछ छी बिरछी सब तऽ जेखने पानी हवा सब औतै पर्यावरण शुद्ध रहतै तब ने ओहो सब ठीक रहथिन। ओ सब पेड़ सब कोनो कोनो गलि गेला कोनो गिर गेला तऽ खराब भऽ जाइ छै। आ जेहो पेड़ सब छथिन बड़ी दूर- दूर मे छथिन ओते दूर - दूरमे जेएलो नै होइ छै आ हमसब लगेबो केलौं ने तऽ उ एतऽ के एते आइ काइल्ह गाड़ी चलल ई भेल उ भेल धुवां धक्कड़ से एक्को गो गाछ - बिरीछ लागत नै सब ओहने सुखल- सुखल सनक रहि जायत की कहै छी अहूँ सब इम्हर तऽ एना होइते हैत ने।
तब नहि तऽ हमरा सब के इधर तऽ एतेक हालत बेकार के नहि छै। कि हमरा सभके तऽ पियै वला पानिओ नहि मिलैत छै। सब पैन के प्रदूषण क क क ध देलकैये। कोनो फैक्ट्री से तेल बहि रहल छै सब जाके उहे पानी मे मिल रहल छै, ई सब पानि हमसभ केना देबै, आब हर हर दिन हमरा सभके पानि खरीद खरीद के पियऽ पड़ि रहल ए आब बतैयौ जे चीज हमर सभके रोजके जरूरी छै, आब ओहो जे रोज लिखबै त केना हमर सब के पेट पलतै, कहियौ सर।
ओहे ने बुझियौ, देखियौ पानियो के कोनो बात रहै पहिले लोकसभ कतेक पानि रहै, ए कल से लोक चला चला पानि पियै। आब अहाँके बुझियौ पानि एहन चीज खरीदय पड़ै छै। आब तऽ सोचियौ सोचिकऽ आश्चर्य लागत बुझियौ आइ पानि पैन खरीदऽ पड़ैत छै। काल्हि हमरा होइए पत्ता खरीदय पड़तै हवा खरीदय पड़तै। कतेक चीज खरीदतै लोक यै आ बुझियौ हवो कोनो खरीदयवला चीज छय। के हवा देतै आ हवा एतै कहाँसे सब जब गाछ बिरिछ काटिए देतै त। ओ हवा एतै कनियो से कहु।
फैक्ट्री सब लगा देलकै हे सब एते एते दूर दूरमे फैक्ट्री लगेलकैये, हवामे एते एते प्रदूषण है, ओहो हवा रहै छै त लगै छै जेनाकि अस्थमा के जा रहल, बतैयो दू कुछ कुछ सालमे हमसभ मरल जा रहल छी आइ काल्हि के बच्चा पैदा होइते बीमारी सं ग्रसित छै, आब बतैयौ त आब त बूढ़ भेलै चललियै ये, आब ए आइ काल्हिके बच्चे पैदा होइते लगैत छै जेना बूढ़े भेल छै। आइ काल्हि त की कहू आइ काल्हिके समय आब जीअ वला नै भेलै। आओर त आओर ई सर कार डेवलपमेंट करैत करैत, करैत करैत औरो हमरा सबके नाकमे दम केने छै कहियौ सखी केना चलतै काम।
ह हँ सेहे ने बुझियौ देखियौ हमरो सबके गाँवमे एगो जाइ छी हम सब बड़ी दूर पढ़ऽ ले त बीच रस्तामे ओतऽ एगो टायरके बड़का मशीन तशीन लगाक फैक् ट्री लगेने छथिन, ओतऽ सं जे एबै सखी त हम अहांँ के लागत दू चारि कोस जे पूरे कारी कारी गाछ बिरिछ सब सूत तल रहत, पूरे कारी कारी, ओतऽ से जे आदमियो सब निकलत से कारी कारी रहत। हमरा सबके त डर लगैत रहत, देखियौ बहुत दूर छै ऊपर से उ कारी करीब ओमहर अहाँ जेबै ने त अहाँके हवा हवा जे नै मिलत, सांस लिअमे नै बनत। मोन करत कि से चलि जाउ, भागि जाउ एत से। लेकिन की करियै रस्ते ने उहे छै, दोसर रस्ता रहितै त कोनो बातो। उहे रस्ता छै उहे बाटे जाए परै छै उएह सामना करऽ परै छै त बुझै छियै कते रङ्ग बिरङ्गके बिमारी भ जाइ छै। कनी बिमारी भ जाइ छै, कतेके दम फूल लागल केतेके साँसे, हमरा सभके त साँस लिअमे नै हुअ लगै छै बुझै छियै। अहाँ सब अगर देखबै कहियो एबै ऐ बाटे त कहबै जे सही कहै छथिन, बड अजीब रहत। अहूँ सब इम्हर त देखै छियै, अहूँ सबके देखै छी खाली गाड़िये सब चलैत रहैए। हमरा नै होइए, अहूँ सब इम्हर ओतेक गाछ बिरीछ सब हैत। नैऽ।
गाछ बिरीछ सब सब कटि गेलै सब सबके जे काटि -काटि कऽ घर बना देलकै, रोड बनल छै। कहीं फैक्ट्री लागल छै। कहीँ कुछ दूर- दूर तक नै बुझाइ छै, आइ काल्हिके तऽ। की कहू लगै छै ने कि, हमरा सभके किछ फैक्टरी लगै छै, कि की लगै छै, आब हमरा सभके आ साँसे नै मिलतै, हम सब जीबे नै करबै की कर आब एखन हमरा सबके ह पानी मे मिलाबट, हावा मे मिलाबट, आब हम की क आ हम सब केनाहितो जी लेबै, हमर सबके आबवला जे बच्चा बाल बुतरु सब हेतै, उ सभ केना क जीतै, बतैयौ ते।
हं वैह ने बुझिऔ सखी। हमरा सबके आब देखियौ, पहिलेके लोक सब कतेक अस्सी साल सौ साल जियैत रहथिन, आबके लोक सब ई पर्यावरणके चक्कर में साठि साल पचास साल बहुत कम जियैत छथिन, देखियौ मेन बात छै पानी प्रदूषित भऽ जाइत छै, हवा प्रदूषित भऽ जाइत छै एहि खाना प्रदूषित भऽ जाइत छै, हर चीजमेऊ अहाँकेँ मिलावट भेटत। पर्यावरण जब शुद्धे नहि रहतै तऽ, आदमी केना ओहि में क अथी की कहे छै, आगे बढ़ि पेते उएह ने बुझियौ पर्यावरण बढ़िया रहतै कियौ हमसब सोचै छियै जे, हमहु सब पेड़ लगैयै लोकोके कहियै तऽ कहत कि ऐंय इसभ नया -नया चोंचला शुरू कऽ देलकै हे। तऽ पर्यावरणके चक्कर में लोक घर नहि बनाबौ। नहि रहौ, सब टाटे झोपड़ीमे रहौ, टाटे आब लोक रहते पक्का में हमसब रहबै टाट झोपड़ी में, आब बतैयौ अरे बनाउ ने कोइ बात नहि बनाउ लेकिन अहाँ घर जतेक दूर में बनत ततबे दूर में ने बनेबै। कि आहाँ बड़का- बड़का जगह झूठे के ओते दूर कऽ- कऽ हम देखब जे ईंटा तींटा घेट कऽ छोड़ि देत, ई नै जे जब ईंटा -ईटा अभी घर नहि बनेबै, तऽ अहाँ पेड़े एगो दछगो लगा दियऔ। जे अहूँके वातावरण संन्तुलित रहत, हमरो सबके वातावरण संन्तुलित रहत। इ सब गाड़ी घोड़ा सब मिल के पूरा वातावरण के खराब केने है। की कहै छी कहू अ
उएह ने कहै छी सखी।
घर में रहऽ वाला एगो लोक आ घर बनेथिन पचास एकड़ में बतैयौ। तऽ। घर मेत लऽ आबय वला एको गाड़ी रहे छै, तऽ काम चल जाय छै, ने मगर आइ काल्हि के शौख देखबै तऽ पचास-पचास गो गाड़ी लेथिन, पचास- पचास जगह घर बनेथिन। रहय बाला एगो आदमी बतैयो तऽ, अपन करैजा लऽ केऽ जेथिन कि जब मर थिन तऽ नै तऽ तखनो देखै छियै शौखे खत्म नै होय छै आय काएल के लोग के। द अपन तऽ अपन दोसरो के ए नै सोचै छथिन कि दोसरोे के एंह दोसरोे के कते तकलीफ होय छै इसे उहे पचासगो गा गाड़ी चलेथिन गाड़ी एते नीक लगै छै बतैयो और एते प्रदूषण होय छै। एते हवा बहै छै बतैयौ उ सब अ शौखे पूरा करैत-करैत मे ई आदि सब मरल जा रहल छै।
हां वाएह ने बुझियौ अ ए ओ आदमी सब तऽ आदमी सब जीव-जन्तु सबके कते दिक्कत होएत हेतैन। देखै छियै किते जीव-जन्तु सब बिला गेलै पहिले कते सुबेह उठैत रहियै। तऽ अपन सबके जते पहिले पर पर्यावरण संतुलित रहे आ ओते सन्तुलित नै ने छै, पहिले देखियै चिड़ियाँ सब उठै मतलब अबैत उठ-उठ के एकदम चीं-चीं चाहे जे रंग के उ सब बजै छथिन। सब रंग के भाषा बाएज-बाएज कऽ अपन उड़ैत रहथिन। भोरे उठतियै रहै तऽ बड़ा सुन्दर कहियो कोयल बाजत रहै, कहियो केओ, कहियो केओ। आब की ई सब सुनै छियै। आब तऽ हम सब देखियो बुझे छी पहले बिल्लियो सब केते देखिये, आब बिल्लियो, कुत्ता सब ओते नै दे खै छी, एगो-दूगो कहीं-कहीं देखै छियै बुझियौ। कहु।
ओह एना कहै छी। आय काएल एते लम्बा-लम्बा टावर लगने जाय छै, एते-एते लम्बा-लम्बा टावर लगेने जाय छै आय काएल कि चिड़ियां सब उहे मे डर का, घुम के मर जाय रहल छै, उहे मे सटल रैह जाय छै, बतैयो आ बन्दर सब कुदकैत-कुदकैत अबैत रहै। आय-काएल तऽ उहो बन्दरो सब नै अबैत रहै छै कि हर जगह पर तार बी तार लगा कऽ, हर जगह पर टावर लगा कऽ
हां से तऽ छैहये सखी। इम्हरो देखै नै छियै बाप रे बा लोक सबके देखबै नै तऽ उ अ बुझियौ तो-तो-तो-त हां।
ए हेलो।
हां सुनू ने, नै सुनायया।
हां कनि टा री नेटवर्क नै आ रहले सखी। टावर नै मिल रहलै।
ओय कात, अच्छा आब जायया अवाज।
हां आब रहल है बताबु ने।
हां, हां तऽ उहाए ने कहलु बुझयौ उहाए न बुझयौ देखियौ इम्हर के लोक सबके ई नै आ की करत जे साफो-सफाई नै करत। केहन जेहन छी तेहने मे रैह रहलु हय। कोई फरक नै पड़ैया और अपन गन्दा इम्हर फेक दै छी उम्हर गन्दा आ ओतबे प्लास्टिक के यूज करत। प्लास्टिक के यूज कऽ कऽ पूरा वातावरण खराब केने हए की कहै छी।
उहे न काची बताबु एहेन उहे न कहै छी एहन रहतै तऽ फेर केना लोग जीतै केना लोग साँस लेतै केना लोग अपन काम